बढ़ियाँ छै और अपन सुनाउ
अपनो ठीके छै और बताउ भऽ गेल खाना प खेनाइ पिनाइ
खेनाइ पिनाइ नहि एखन भऽ रहल छै आइ रैब छियै ने तऽ कनि लेटसँ होइ छै
अच्छा तऽ और सब कहियौ और सब बढ़ियाँ अइछ
और सब मौसम केहेन अइछ गामक
गामक मौसम मौसम तऽ ओना छला नहि बढ़ियाँ रोज रौदे खूब होइ छला बहुत रौदा होइ छला लेकिन काइल से कनी पइनि पड़ल आइयो पइनि मतलब पइन नहि पड़ल लेकिन मेघ लागल अइछ
अच्छा गर्मी बहुत छै ओइ टाइमम
गर्मी बहुत गर्मी के तऽ जबाबे नहि अइछ
अच्छा कतौ घुमलहुँ कि नहि
आ गर्मीके चक्करमे तऽ कतौ नहि गेलौ घूमयके लेल गर्मी तेहन अइछ ई चक्करमे नहि गेलौ
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
जी भऽ गेल रैजमा के सब्जी बनल छला और भात बनल छला
अच्छा आओर आओर सभ कहियौ
आओर सभ तऽ बढ़िआँ अछि अभी तऽ सावन आबि रहल अछि अपनासभके
हँ साावन मे तऽ बड़का रहै
जी
के नया नया बियाह होइ छै
जी
ई बड़का रहै छै आ संग संग अननको लेल हुनका पिछाँ पीछाँ ज बहुत मजा आबैत छै गाममे
जी अच्छा ठीक
अबफ तऽ लग जाइए गेलेये अब चौदह पन्द्रह दिन का रही एहिबेर क दिनकनका छै
हँ एहि बेेर तऽ साावनमे चारि एगो सोमवारी पड़त
अच्छा
जी पहिला सोमवारी यहाँके रहत तीन तारीखके तीन अगस्तके तीस तीस जुलाइके तऽ अहाँके सावने स्टार्ट हैत
अच्छा तीस जुलाइके छै एहि बेेर संक्रान्ते हिसाबसँ कि पूर्णिमाके हिसाबसँ
सकरानतिके हिसाबसँ ओतेक हमरा ठीकसँ नहि पता अछि लेकिन एतेक हम हँ एते हम गाँंव गेल छलहुौं तऽ गाँं में कनी हमरो बुझल बुझए मे पड़ल जे तीस जू जुलाई से जे अछि अहाँ के सावन शुरू अछि
अच्छा अच्छा
तीन अगस्त के अहाँके पहिला सोवारी रहत आ अहाँके दस अगस्त के फेर सत्रह के आ चौबीस अगस्त के जे छै से अहाँके खतम लास्ट सोमवारी रहत अहाँके अंतिम सोमवारी
अच्छा अच्छा
जी जी
अच्छा अच्छा काफी दिन का छै की
जी चारि गो चारे गो तऽ सोमवारी अबरी पड़ल
अच्छा
जी
सावनके तऽ बड रहै छै आओर कतय रहै छी अहाँ
अभी तऽ हम मधुबनी मे रहै छी
अच्छा मधुबनी मे
जी पढ़ाइ कऽ रहल छियै एतऽ
अच्छा कथी के पढ़ाइ करै छी
अ कम्पिटिशन वगैरह कऽ रहल छी
अच्छा अच्छा
जी हमर तऽ मतलब हँ
अपन त अपन पढ़ाइके बहुत अथी छै
जी
हँ आओर अहाँ के गाम कतय अछि
पाइभैर
अच्छा सरिसो पाइ हमर सासुर छी
अच्छा सरिसो पाइ सासुर अछि बढ़िआँ अछि
ओाद मे सासुर छी आर महरैल गाम छी
अच्छा अच्छा ह्म
आओर सभ गामो गेल छलहुँ एखन
जी गामसँ तऽ एबे केलहुँ यहै जून मे गेल छलहुँ
अच्छा जूनमे हमहूँ गेल छलहुँ हेँ हमरो छलै एक महीना क एक महीना मे पूरा घुमलहुं हम ओतय गै छलहुँ मिथिला हाट सेहो गेल छलहुँ
अच्छा मिथिला हाट ई तऽ बहुत नीक जगह
हँ बहुत नीक लागल बहुत नीक व्यवस्था सेहो
जी मिथिला हाट के तऽ बाते अभी बहुत मतलब बहुत आगे भ गेलै न और एखन बहुत किछु ब‌इन रहल अछि जी ओहुत निकोसनी
बहुत नीक जगह छियै अहां सभटा देने छियै पूरा पूरा घुमू हर चीज खाउ पीबू हर चीज अपन जे मिथिला के रहे छै सभटा चीज छै ओतय खेबो केलहु मरुआक रोटी माछ ईसभ तऽ प्रसिद्ध छै ओतुका बहुत नीक लागल आ दोसर जे हमर गाम से तऽ बेसी दूर नहि छै कमे दूरी पर छै
अच्छा तब तऽ और बढ़िआँ बात अछि
तऽ हमरा सभके लेल और नीक भऽ गेल साँझकेँ अपन निकलि जाउ अपन गाड़ी रहे त अहाँ सब दिन न निकलि जाउ घूम फिर क आबि जाउ से रहै छै बहुत नीक लागल हम तऽ एहि बेेर पहिले बेर गेल छलहुँ
अच्छा
कतेक दिनमे देखै छलियै सभके जे घूमै छै मिथिला हाटमे
अच्छा मिथिला हाट तऽ हमहु गेल छल केना घुमने छी हमहु बहुत नीक जगह अछि एतए जे गेला से ई छै कि मतलब बहुत लोगके आबक बच्चा सब कतो जाय के हमहु सब जे छियै पहिलुका कुछ नहि पता
हँ से तऽ छैहे आबक ब बच्चा सबके लेल ने बहुत जरूरी छियै आ ओतय हर चीजके देने छै जे हर चीज देखू उखरि देखलियै समाट ई सब आइ काल् के बच्चा कतहु बुझते
जी
ओतऽ जाक तऽ सभटा ज्ञान भऽ सकैत छै पढ़ाइमे हर चीजमे हर चीजमे देख सक ई चीज नोटिस करते जे हँ ई चीज छै एना होइ छलै पहिले
ह छै
एना सब दालि दर् कहे छलै एना सब से सब तऽ देखैके भेटै छै ओतऽ
जी हमहु हमरो बहुत कुछ नै पता अछि हमहु अपन माँ सब के नानी सब के मुँह से सुनल सुनने छियनि बहुत कुछ देखने नहि छियै लेकिन मिथिला हाट गेला के बाद बहुते कुछ हमरो मतलब ज्ञान मिल गेलाक के बाद देखलाक के बाद जे ई उखैर समाट ई
ओखर समाट तऽ खैर हमसभ बड्ड देखने छलियै कैने नहि छियै लेकिन चलबैतऽ देखने छलियै ने
अच्छा अच्छा हमसभ तऽ ओते जा कऽ देखलियै ओतेक नहि देखने रहियै नै बुझल छला जेनाकि आब अथी की कहे छै बैले गाड़ी सब देख
बैलगाड़ी हाँ बैलो गाड़ी पर हमसब चढ़ैै कतउ किछ मूड़न भैल बैलगाड़ी से निकलि जाउ कतहु जाउ बिदेश्वर एकटा छलखिन ह बाबा हुनका तऽ बेसी काल जाइत रहै छलियै
बिदेश्वर स्थान अपना सबके दिसन ने ओते तऽ बिदेश्वर स्थान तऽ बहुत
ओ तऽ बेसी मूड़न होइ छलै तऽ मूड़न में सबगोटा गेलहुँ तऽ उएह टार गाड़ी बैलगाड़ी ओह झुलबेत झुलबेत लऽ जाइ छलै ते ओहिपर तऽ हमसब चढ़ल छी
अच्छा हमसब तऽ नहि चढ़ छियै बैल गाड़ी
हेलो हाँ हमसब त ओहि टाइममे छलै हमरा सबके टाइममे छलै बैलगाड़ी
ओहो मिथिला हाट गेलहुँ तब देखलहुँ बैलगाड़ी
अच्छा नहि मिथिला हाट तऽ बड्ड बहुत प्रसिद्ध छै आइ काल्हिके सबके देखबैके लेल घुमबो करू अपन खाउ पीबू मस्ती करू ओर इहो सबके जानकारी लिअ
जी आ बहुत एहिसे बहुत मतलब ज्ञान मिलैवला चीज बनि गेल अछि ओर आ आबे वाला समय मे तऽऔर सही रहतै
ब बहुत सही रहतेै क्य तऽ आब तऽ लुप्त शहर के लोग तैयो मैथिली बजनाई सखै सिखबै छियै बच्चाके गामक लोक तऽ हिन्दीए टा बज नहि सिखबै छै
जी नहि हेबाक छै अपन मिथिलाके कखनो जे छै ने मिथिलाके संस्कृति नहि बिसर
अपन अपन भाषाके बहुत जरूरी छै
बहुत जादा जरु
बहुत जरूरी छै बच्चेसभ बुझतै जे हमर हिंदी इंग्लिश तऽ कतहु सीख लेब कोइ बच्चे सीख लेत अपन भाषा तऽ अपनेटा क्षेत्रमे बाजल जाइ छै
जी मिथिला मे रहि के अपन भाषे जे नहि
ताहि दुआरे एहि बेर छले हमरा बच्चा सबके लऽ के एहि बेर जे हालकि हमर बच्चा सबटा मैथिलीए बाजयेया लेकिन तैयो छलय कि नहि सबटा देखबियै ई चीज होइ छै गाम सबमे छललै आब तऽ लुप्ते भऽ गेलै गामो सबमे लेकिन तैओ होइ छै
नहि अपन संस्कृति अपन मिथिलाके तऽ जिन्दा रखयके मिथिलाञ्चलेके मिथिला लोक के छै ने काम
आ मिथिलेवासी भऽ कऽ आ मैथिली जे नहि बजबै ई तऽ भेलै जे मैथिलीएके समाप्त केनाई
मैथिल मैथिलीएके समाप्त कनाई नहि ई चीज बहुत नीक छै मिथिला हाट कहैय छै बहुत नीक लागल आ ओनाहु ओनाहु अथियोके लेल बहुत नीक छै देखबा सुनबामे हर चीज उपलब्ध छै ओतऽ हर ची हाँ हर चीज के दोकान सब छै बहुत नीक लागल पेन्टिंगसब अहाँ लिअउ ओ सब बड़ सुन्दर लाग डलहि सब एते सुन्दर सुन्दर बिका रहल छलै जे बहुत बहुत नीक लागल रेट कनि रखने छथिन हाय लेकिन रेट कनि अगर रेटके सुधार भऽ जाय तऽ बिजनेसो बढ़ि जेतन सबके आ लोकोे फायदा हेतै
जी
रेटके कनि बड हाइ छै
हँ जी सामान सब ओतऽ बहुत महग छै लेकिन इहो छै कि महगा जे छेबो कर करे न तऽ खरीदे वाला बहुत लो एहन छै
हँ खरीदैवला हम तऽ अपने लऽ लेलहुँ चूड़ीसभ बड्ड नीक लागल तऽ लऽ लेने छलहुँ हम दुनू बहीन मिलि कऽ चारि पाँच हजारके चूड़ी लऽ ललेलउ
जी ओ तऽ सामानेसभ देखयमे नीक लागैत छै मनपसन्द आबिए जायत
मनपसन्द सभटा पेन्टिंगक सामानसभ बहुत नीक कहैके मतलब ई जे कनि आओर जे रेट सही करतै तऽ ओहिसँ दोसरोके बिजनेस बढ़ि जेतै आर हुनको सबके फायदा हेतै आ लोकोक के लय मे बहुत नीक रहत
जी नीक लगतै लेमे जे हँ सभ सामानके कनि दाम सब जे छै से कनी कम कम छै त लय छीय
कम कम जे लैत छीयै आ ओहिसँ की हेतै ने दोसरसभके जे छथिन तिनकोसभसँ सामानसभ भए जेते रोजगार बढ़ जेते जखन बहुत बिकाय लगते तऽ सभके ओहिसँ रोजगार बढ़ि जेतै
से सभ छै करबे हेबे करतै इहो के लेल कोइ ने कोइ कदम उठेबे करतै
हेबे करतै जखने मिथिला हाट बनल अछि अ ते किछु देख
एते छिय आ बहुत दोकानोसभ बहुत बढ़ि गेलै जेना सुनैत छलियै पहिले तऽ आब कनि विशेष बढ़ि गेलियै दोकानसँ
विशेष बढ़ि गेले और कुछ कुछ ओहिमे जे छै सुन रहल छी और बनि रहल अछि
आओर बनि रहल अछि हँ बहुत
बनि रहल छै नीक रहते बनि जेतै
बहुत न बिजनेस के लेल बहुत नीक मिथिला हाट के तऽ वर्णन नहि कयल जाय
लोग कहं से जाइ छै देश विदेश घूमय के लेल कि ई देश मे ओना छै ई शहर में ई छै तऽ बढ़िया छै ने मिथिलो में खुलि गेले तऽ बाहरो के लोक देख
बाहरो के लोकग देखै छै हँ मिथिला मे ई चीज छै एते सुन्दर जगह छै
जी तऽ बढ़िआँ छै ने मिथिलाके तऽ इएह बहाने तऽ मिथिलो आगे बढ़ि रहल अछि ने मतलब मिथिला तऽना छेबे करै पड़ छै लेकिन आओर कनि देशो विदेश मे लोक बुझते ने कि ह मिथिला मे ई चीज छै जेनाकि लोक मोबाइले सब पर देखे छै कोनो कोनो शहर के बढ़िया लागे छै त अरे ई शहर मे ई चीज छै तऽ हमहुँ जाउ देखे के लेल ओहिसे ही बाहर के लोग देखते मोबाइलबेे ई ते बिहार मे मिथिला मे ई जग
मिथिला मे ई जगह छै हँ आ भहिए गेल छै मिथिला त ओ फोटो सभ अहाँ लोड करू तऽ बहुत लोक कहत जे ई कतय गेल छलहुँ बड नीक जगह हो से चीज छै ओतऽ